नमस्कार मित्र
नमस्कार, सब ठीक छै।
सब ठीक छै मित्र, आइ हम कृषि अथवा खेतीक विषयमे विस्तारसँ गप करब, कारण कृषि भारतक अर्थव्यवस्थाक प्रमुख आधार अछि आ देशक करोड़ो लोक प्रत्यक्ष आ अप्रत्यक्ष रूपसँ खेती पर निर्भर छथि, जाहिसँ, रोजगार आ आर्थिक विकास सम्भव होइत अछि।
अहाँ बिलकुल सही कहै छी कारण खेती बिना मानव जीवनक कल्पना करब कठिन अछि कि एक त हमसभके खाय लेल अनाज फल तरकारी तरकारी, दालि, तेल, मसाल अनेक आवश्यक वस्तु किसान सब परिश्रम से प्राप्त होइत अछि।
बिल्कुल मित्र कृषि प्राचीन कालसँ मानव सभ्यताक मुख्य व्यवसाय रहल अछि आ समयकक संग आधुनिक तकनीक वैज्ञानिक, अनुसंधान, उन्नत बीज आ सिंचाईक सुविधाक कारण खेती मे बहुत सुधार भेल अछि
भारत मे विभिन्न प्रकारक जलवायु उपजाउ माटि पर्याप्त वर्षा आ नदी सबके उपलब्धता कारण अनेक प्रकारक फसल सफलता पूर्वक उपजाओल जाइत अछि। जाहिसं देश खाद्यान्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनल अछि।
बिलकुल मित्र भारत मे मुख्य रूपसँ धान, गेहूँ, मक्का, जौ, बाजरा, दालि, गन्ना, कपास, सरस स सोयाबीन चाय कॉफी आ अनेक फूल फूलक खेती कयल जाइत अछि।
प्रत्येक राज्यक जलवायु, माटी आ वर्षाक मात्रा अलग अलग होयबाक कारण विभिन्न क्षेत्र में अलग अलग प्रकारक फसलक खेती सफलता पूर्वक होइत अछि।
बिलकुल मित्र, खेती लेल उपजाउ माटी, पर्याप्त जल, उचित तापमान, गुणवता बीज, समय पर खाद आ किसानक मेहनत अत्यन्त आवश्यक मानल जाइत अछि।
यदि समय पर वर्षा होइत अछि आ सिंचाई उचित व्यवस्था रहैत अछि त किसान सबके भरपूर उत्पादन भेटैत अछि आ हुनकर आ र्थिक स्थिति मजबूत होइत अछि।
बिल्कुल मित्र आधुनिक समय मे ट्रै्क्टर, हार्वेस्टर थ्रेसर, ड्रिप सिंचाई स्प्रिंकलर, उत्तम बीज आ वैज्ञानिक खेतीक माध्यमसँ उत्पादन उल्लेखनीय वृद्धि भेल अछि।
सरकार सेहो किसान सबके उन्नत बीज खाद सिंचाई सुविधा, कृषि ऋण फसल बीमा आ प्रशिक्षण उपलब्ध करबैत अछि। जहहिं से खेती अधिक लाभदायक बनि सकै।
बिलकुल मित्र, भारत में खरीफ, रबी आ जायद तीनो प्रकारक कृषि मौसम मानल जाइत अछि। आ प्रत्येक मौसम मे अलग अलग प्रकारक फसल उपजाओल जाइत अछि।
खरीफ मौसममे सामान्यतः धान, मक्का, बाजरा, कपास आ सोयबीनक खेती होइत अछि जबकि रवि मौसममे गेहूँ, चना, मटर, सरसो आ जौ खेती प्रमुख रूप से कयल जायत अछि।
बिल्कुल मित्र, मित्र जायद फसल अपेक्षाकृत छोट अवधि लेल होइत अछि जैसे तरबूज, खरबूज, ककड़ी सब्जी आ किछु अन्य फसलक खेती कयल जाइत अछि।
खेती केवल भोजन उत्पादन नहि कर करैत अछि बल्कि वस्त्र उद्योग चीनी उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग आ अन्य अन्य उद्योग के आवश्यक कच्चा माल सेहो उपलब्ध कराबैत अछि।
बिलकुल मित्र, कृषि भारतक ग्रामीण अर्थव्यवस्था कारण मुख्य आधार अछि कारण अधिकांश गाम मे लोकक प्रत्यक्ष आ अप्रत्यक्ष रूपसँ खेती से जुड़ल छथि।
किसान सब अपन मेहनत, धैर्य आ लगन से दिन राति खेत मे काज करै छथि। जहि से पूरा देश के पर्याप्त भोजन उपलब्ध होइत अछि।
बिल्कुल मित्र, जैविक खेती अर्थात प्राकृतिक खाद्य आ जैविक विधिसँ खेती करबाक महत्वपूर्ण आइ काल्हि तेजीसँ बढ़त रहल अछि कारण एहि माध्यमसँ स्वस्थ आ सुरक्षित खाद्य पदार्थ होइत अछि।
रासायनिक खाद आ कीटनाशक संन्तुलित उपयोग करब आवश्यक अछि कारण अत्यधिक उपयोग से मात्र गुणवत्ता, जल आ पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ि सकैत अछि।
बिल्कुल मित्र, वर्षा जल सञचयन ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई आ जल संरक्षण के माध्यमसँ कम पानिमे सफल खेती कयल जा सकैत अछि।
जलवायु परिवर्तन, सूखा, बाढ़ि, कीट आ रोग खेती लेल चुनौती बनल अछि मुदा आधुनिक विज्ञानक सहायता से एहि समय समस्या सबके बहुत हद धरि नियंत्रित कयल जा सकैत अछि।
बिल्कुल मित्र, किसान सबके समय समय पर कृषि वैज्ञानिक सभसँ सलाह लेबल रहबाक चाही जाहिसे अपन खेती मे नवीन तकनीक अपनायके उत्पादन बढ़ा सकैत छी।
खेती मे, आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक सोच, आ प्राकृतिक संसाधनक, संन्तुलित उपयोग, अपनावै। भविष्यमे, अधिक उत्पादन, आ बेहतर आय, प्राप्त कयल जा सकैत छै।
बिल्कुल मित्र! प्रत्येक नागरिक किसान, सभक सम्मान करबाक चाही, कारण! हुनकर अथक मेहनतक कारण, हमसभके प्रतिदिन भोजन उपलब्ध होइत अछि।
कृषि केवल एकटा व्यवसाय नहि, बल्कि देशक खाद्य सुरक्षा आर्थिक विकास, ग्रामीण रोजगार, आ सामाजिक समृद्धिक आधार अछी।
बिलकुल मित्रहि कारण! खेती य किसान दुोनकक संरक्षण आधुनिक विकास, आ सम्मान देशक, उज्ज्वल भविष्य्यक लेल, अत्यन्त आवश्यक अछि।
मित्र कृषि, भारतक अर्थव्यवस्था के मुदन मानल जाइत रहल अछि। कारण! देशक बहुत पैघ जनसंख्या प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से, खेती, पशुपालन, बागवानी। मत्स्य पालन, आ कृषि आधारित, उद्योग सबके अपन। जीविका पोर्जन करैत अछि, जहि से ग्रामीण अर्थव्यवस्था निरंतर चलैत रहत।
बिलकुल मित्र! भारतमे विभिन्न प्रकारक माटी, जेका जलोड़ माटी, काली मि्टी। माटी, लाल मटी, आ लेट्रेड माटी, मस मटी आ पर्वतीय माटी भेटल अछि, जहि के कारण अलग- अलग क्षेत्र में, अलग -अलग प्रकारक फसल। खेती सफलता पूर्वक कयल जाइत अछि।
जलोर माटी, गङ्ंगा, ब्रह्मपुत्र, आ अन्य नदी सबके। अ एक मिनट हँ, पओल जाइत अछि, आ ई माट धान, गेहूँ, मक्का। दाली, तरकारी, आ अनेक प्रकारक फसल उत्पादन लेल। अत्यत उपयोग मानल जाइत अछि।
बिल्कुल मित्र! काली माटी, मुख्य रूपसँ कपासक खेती लेल प्रसिद्ध अछि, कारण ई माटी नमीके बहुत समय तक धरि सुरक्षित रखैत अछि, जहिसँ फसल विकासमे विशेष सहायता भेटल अछि।
आधुनिक कृ प्रणाली मे, उन्नत बीज। सन्तुलित उर्रक, आधुनिक कृषि तत्र। वैज्ञानिक सलाह, सिंचाई व्यवस्था। आ समय पर रोग नियंत्रण कारण, खेती उत्पादन मे उल्लेखनीय वृद्धि भेल अछि।
बिलकुल मित्र! किसान सब आब ट्रेक्टर। पावर टिलर, सील्डीड, हार्वेस्टर थेसर, आओर अनेक आधुनिक मशीनसभ उपयोग करब। कम समय मे बेसी क्षेत्रक। खेती करैत छथि, जहिसँ समय आश्रम दुनू बचत जायइत होय।
हँ, ड्रीप ड्रीप सिंचा या स्प्रिंकलर। सिंचाई जेका, आधुनिक सिंचाई, प्रणाली माध्यम से, कम पानी मे। अधिक सिंचा संभव भेल अछी। जहि से जल संरक्षण स स उत्पादन मे सेहो, वृद्धि होई।
बिलकुल मित्र! सरकार विभिन्न योजना सभ माध्यम से, किसान सबके कृषि ऋण, उन्नत बीज, खाद्य। कृषि यन्त्र, परीक्षण, फसल बीमा, आ न्यूनतम समर्थक मूल्यवान सुविधा उपलब्ध करात। सकैत अछि।
किसान सबके मौसमक पूर्वानुमान, कृषि वैज्ञानिक सलाह, आ माटिक पर। परीक्षण रिपोर्टक आधार पर, खेती करबाक चाही। जाहि से लागत कम, आ उत्पादन अधिक भय सकै।
बिल्कुल मित्र! जैविक खेतीक महत्व लगातार बढ़ि रहल अछि, कारण! एहि विधिमे गोबर खाद, कम्पोस्ट, हरित खाद आ प्राकृतिक कीटनाशक उपयोग कयल जाइत अछि। जहिसँ माटिक उर्वरता बनत रहल अछि।
रासायनिक खादक अत्यधिक उपयोग माटिक गुणवत्ता कम करि सकत अछी। त किसान सबके संन्तुलित मात्रा आ वैज्ञानिक सलाह क अनुस्यार उर्वरक उपयोग करबाक चाही।
बिल्कुल मित्र खेतीक संग संग पशुपालन, डेयरी बकरी पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन आ मत्स्य पालन सेहो किसान आयमे बढ़ाव महत्वपूर्ण योगदान दैत अछि।
एकीकृत कृषि प्रणाली अपनाबे मे से किसान एक ही खेत से अनेक प्रकारक उत्पादन प्राप्त करि सकैत छथि जाहि से जोखिम कम होइत अछी आ आमदनी बढ़ैत अछी।
बिलकुल मित्र जलवायु परिव परिवर्तन अनियमितता वर्षा, सूखा, बाढ़ि, कीट आ रोगीक खेतिक मुख्य चुनौती अछि। मुद्दा वैज्ञानिक अनुसन्धान आ आधुनिक तकनीक माध्यमसे समस्या सभकेँ समाधान खोजल जा रहल अछि‌।
वर्षा जल संचयन, तालाब निर्माण, सूक्ष्म सिंचाई आ वृक्षारोप पन माध्यम से खेती के अधिक टिकाउ आ पर्यावरण अनुकूल बनावल जा सकैत अछि।
बिल्कुल मित्र किसान सबके समय समय पर परीक्षण लर कर नवीन कृषि तकनीक, उन्नत बीज, डिटेल कृषि सेवा आ आधुनिक बाजार व्यवस्था थ विषयमे जानकारी प्राप्त कर रहबाक चाही।
मोबाइल ऐप, मौसम सेवा, ऑनलाइन बाजार आ डिजिटल भुगतान प्रणाली कारण आई किसान सब अपन उत्पादक बिक्री अधिक सुविधा आ पारदर्शिता संग कयल जाइत छथि।
बिल्कुल मित्र कृषि आधारित उद्योग जहाँ चीनी मिल चावल मिल, डेयरी उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, कपड़ा उद्योग आ तेल उद्योग देशक आर्थिक विकास में महत्व पूर्ण योगदान देैत अछि।
जे किसान के उचित मूल्य समय पर बजार भंडार सुविधा आ परिवहन व्यवस्था उपलब्ध होइ तऽ हुनकर आय मे उल्लेखनीय वृद्धि भए सकैत अछि।
बिल्कुल मित्र खेती केवल भोजन उत्पादन नहि अछि बल्कि देशक खाद्य सुरक्षा, रोजगार, नियत उद्योग आ ग्रामीण विकासमे बहुत महत्वपूर्ण आधारसे प्रदान करैत छथि।
प्रत्येक नागरिक के अन्न सम्मान करबाक, भोजनक बर्बादी रोकबाक आ किसान सभक मेहनतक कदर करबाक चाही कारण हुनकर कठिन परिश्रम से सम्पूर्ण देशक भोजन व्यवस्था चलैत अछि।
बिल्कुल मित्र भविष्यक कृषि वैज्ञानिक तकनीक, जल संरक्षण, जैविक खेती, माटिक संरक्षण आ पर्यावरण अनकूल पद्धतिक आधार पर आर बेसी मजबूत बनत जहि से उत्पादन गुणवत्ता दनू बढ़त।
सरकार वैज्ञानिक कृषि विद्यालय किसान आ समाज जे मिली के खेती क विकास लेल निरन्तर प्रयास करैत तऽ भारतक कृषि आर बेसी समृद्ध, आधुनिक आ आत्मनिर्भर बनत।
बिलकुल मित्र आइ विस्तृत चर्चा हमरा स्पष्ट बुझा गेल जे कृषि केवल एकटा पैसा नहि बल्कि देशक जीवन, अर्थव्यवस्था, खाद्य सुरक्षा संस्कृति आ ग्रामीण विकासक सभसँ मजबूत आधार अछि।
हमर सेहो ई विश्वास अछि जे, हम सबक। किसान सबके सम्मान करब, प्रतेक संसाधनक संरक्षण करब। आधुनिक कृषि पद्धति अपनावे तऽ, भारतक कृषि भविष्य मे आओर बेसी विकसित। तबिये सफल ब
बिल्कुल मित्र! आब हम कृषि आ आधुनिक तकनीक सम्बन्धमे, विस्तृत गप्प करब। कारण वैज्ञानिक प्रगति सङ्, खेतीक तरीका सेहो बहुत बदलि गेल अछि। आ किसानसभ कम समय, कम मेहनत, कम लागत। पहिनेसँ बेसी उत्पादन करबाक प्रयास करबाक चाही।
आधुनिक कृषि पद्धति मे, उन्नत बीज, माटिक परीक्षण। संन्तुलित उर्वरक, आधुनिक कृषि यंत्र, मौसमक जानकारी। डीप सिंचाई, स्प्रिंकलर। सिंचाई आ, डिजिटल तकनीकक उपयोग कयल जाइत अछि, जाहि से खेती अधिक। वैज्ञानिक आ लाभदायक बनेत अछी।
बिल्कुल मित्र! माटिक परीक्षण करब, किसान लेल बहुत आवश्यक अछि, कारण! एहि माध्यममे, माटीमे उपलब्ध पोषक तत्व। सही जानकारी भेट अछि, जाहिस आधार पर किसान आवश्यक। खादक सही मात्रा प्रयोग कऽ सकैत अछि।
उन्नत बीजक उपयोग से, फसल जल्दी तैयार होइत अछि। रोगक प्रभाव कम होइत अछि, आ उत्पादन सेहो। सामान्य बीज अपेक्षा, अधिक प्राप्त होइत अछी। जाहि से किसानक, आमदनी बढ़ै अछी।
बिलकुल मित्र! खेती मे समय पर सिंचाई, खतपवाह, नियंत्रण। कीट प्रबन्धन, आ उचित देखभाल बहुत आवश्यक अछि कारण एहिसभ। बातक सीधा प्रभाव, फसल गुणवत्ता, आ उत्पादनपर पड़ैत अछि।
वैज्ञानिक खेती मे फसल चक्र अपनाबे पर। विशेष जोर देल जाइत अछि, कारण एक ह खेत मे बार- बार एक ही प्रकारक फसल। लगाबे से, माटिक उर्वरकता कम भए सक छै।
'बिलकुल' फसल चक्र अपनायब से, माटिक पोषक तत्व संन्तुलित रहैत अछि, कीट रोगक प्रकोप कम होइत अछि, आ खेती अधिक टिकाउ, आर लाभदायक बनैत अछि।
जैविक खाद्य, गोबर खाद्य, बर्मी कम्पोस्ट, आ हरित खादक उपयोग से, माटिक गुणवत्ता सुधरैत अछी। जल धारण क्षमता बढ़ैत अछी, आ पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव सेहो कम परैत अछि।
बिल्कुल मित्र! कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केन्द्र, आ वैज्ञानिक सभक समय -समय पर। किसान सभके परीक्षण दैत अछी, जाही सँ ओ नवीन तकनीक उन्नत बीज, आ आधुनिक कृषि पद्धति जानकारी प्राप्त कर सकैत अछी।
मोबाइल, फोन, अ इंटरनेट माध्यम से, किसान सब अब मौसमक पूर्वानुमान, बाजार भाव। सरकारी योजना, आ कृषि विशेषज्ञ सलाह। घर बैसल प्राप्त कै सकैत अछी।
बिल्कुल मित्र खेती मे जोखिम सेहो रहैत अछी, कारण अनियमित वर्षा, सूखा बाढ़ी, ओलावृष्टि, तेज हवा